आवाज हमर नहि जाइये
हूँ अबै छौ
आबि रहल छौ आवाज हँ हँ आवाज आबि रहल छौ
हमर आवाज नय जाय रहल अहि
हँ आवाज अबै छै तोरा जाय छौ ने अवाज हँ हँ तोरा जाय छौ ने अवाज ठीक से नहि अबै छौ तोरा फोन मे किछु प्रॉब्लम बुझा रहै छौ कखनो नहि जायत रहे छौ आब अबै छौ
हेलो
हँ आब अवाज अबै छौ
आवाज अहाँके नहि आबैये
देखी आब तऽ हम खिड़की लगेलहुँ आबो ने अबै छौ
आबाज नै आबैये
हेलो
हेलो
हँ आब जाय छो अवाज
हमर आब नहि आवाजम आबि रहल अहि
पर हमरा ओकर आवाज फ्रेश अबैये
आवाज नहि आबि रहल ये आवाज
नै किआ ने जाय छौ हम तऽ केहेन बढ़ियां ये खिड़की लग छी
हेलो
हँऽ इ बर्बाद भऽ जायत हमर कॉल हेलो
नइ आबैये आवाज
जा ई की भऽ गेलै एकरा
हेलो
हँ जाय छौ आब
साफे नहि आबैया।
हेलो आब जाइ छौ हँ आब जाइ छो।
हेलो
जाइ छौ आबाज
नइ आबैये आवाज
आबै छौ आब
हेलो
कनियो नहि आबै छौ आवाज
हेलो
आब अबै छौ आवाज
आबाज नहि आबै ये।
मेऽ गे किये नहि जाइ छौ।
अखनो नहि आबि रहल अ। एखनो नहि आबि रहल ये।
ई तऽ भारी मुस
बड नेटके समस्या छैन।
हँ हम देखैत छियै तरहसँ देखाइते हेतौ हम खिड़की लगमे छियै आ तैयो नहि जाइत छौ।
किछो नहि आबि रहल अइ।
फुल सिग्नल छै एखन फोन मे।
नहि आबि रहल अइ।
पता नहि अई ठामका फोन मे फुल सिगनल छै तईयो नहि जाई छौ आबाज। आब जाइ छौ।
हेलो
हँ जाइ छौ अबाज।
अपन
तु कनि इम्हर
जो न इम्हार
हेलो
तु कनि आगां- पीछां जो आगां- पीछां तहन कहियें। लेकिन हमरा मे तऽ फुल सिगनल देखबय छौ। हमरा तऽ पुरा अबाज अबैयऽ। हमरा तऽ अबैया तोड़ा आबै छियौ।
हेलो
हँ
हँ कनि आब अएलए आवाज कनि जोरसँ कनि बजियौतऽ।
हँ तऽ आब आबै छो।
हँ आब ठीकसँ अयलए कनि जोरसँ कनि बजियौ।
हँ तऽ तू उम्हर तनि डोलि जो लेकिन हमरा पूरा आवाज अबैया फोनो मे देखलियै तऽ फुल सिगन अथि छै नेटवर्क छै।
ओ हम पता नहि हमर एप कऽ ऑन केलकैऽ तकर बाद जा कऽत ओहो आबि रहल इ सब काॅल हम अपने नेट से कऽ रहल छलियै ये।
हॅं
भऽ सकय छै किछु दिक्कत भ रहै छै ने कखनो काल। वाइफाई लागल छौ। वाइ फाई लागल छौ।
नहि नहि उएह।
ककर?
हँ
ककर छौ? नहि तऽ वाय-फाय लागल हेतो तहन न मने
हँ हँ कक्का के कका के उहे सब
ककड़ बला हुनकार बला
हँ कक्का के कूला
ओहो ललित बला हँ।
हँ आब एखन बढ़िआँ तैयो आवाज आयल ऐ।
आर कह की सब करै छेह। आब तोरे आवाज फेर कटि रहल बाहरे मे ठार रह अंन्दर गेले हाथ कटे आवाज
हँ आब एखन एकदम ठीकसँ पूरा बैन रहल ऐ
हँ त तोहर अबाज हमरा
बाहरे हम बैसल छी
हँ हँ रहै
आओर तऽ तोरा एखन तऽ कॉलिंग नै बन्द भेलौ गाय
नै नै दूटा एखन हम बचा कऽ रखने छियै
अच्छा आ तोहर भने मिनट नै पुरलैया तू तऽ बात कम करे छी ताहि दुआरे नै बढ़ियां सु तोरा
हँ ताहि दुआरे तऽ दूटा बच्चा कऽ रखने छियै जे दूटा म
तऽ अपन धीर धीर धीर धीरे कम्पली हेतौ कॉलिंग पुरि जेतौ त अपने बन्द भऽ जेतौ
हँ तऽ ई दुआरे हम बचा कहै छियै जे तीसटा किया एखन पूरऽ दियै जखन एक सए अस्सी पूरि जेतै न तऽ अपनेेहे फेर ओई सब मने खा कोन क देबै कली दुआरे हँ तऽ ई तऽ हम तऽ हमरा नै एतबा दिमाग फुरायल ई हमरा ई बहिने कहलक कि जे कॉलिंग एना नै खतम करब अपने भी मन तऽ बाथी पुरि जेतौ न दहीदुरुआरे आओर सब
आओर सब ठीक अछि
सर्दी भऽ गेलेए पशुए की चारम दिन तै परस अखन परीक्षा चलै छै ओ आओर बेलाय लागैय अते प्रचंड रौद रहै छै
हूँ रौदो त तहने उगि जाइ छै
अ प प हँ आ तीन तीन टा के एग्जाम चलै छै एखन बि ए बि एड आ पी जी तिनू के तीनू के एखन चलि रहल आइ नै एई औजका हँ लेकिन ओहन भीड़ मे नै गेलौ मतलब हम जलदी ये लिख क मने विदा भ गेलौं लेकिन तैयो तऽ भीड़ रहीते छै लेकिन उएह झुण्ड नै तखन तऽ आ गेबो केलौं तऽ कनि सवेरे बारहे सवा बारह बजे तक चलि जाइ छियै आ बड़का कॉलेज छै तऽ नहियो किछु तो आनो दिन मने कनि मनी
सेकेंड सटिंग मे ए्जाम छौ
हँ आइ नै अइ ओजुका पष्ट कोन भऽ गेलय आब आ आइ काल्हि परसुके छै आब ऐगला बढ़ गेलै मंगल बुध बृसपैत तऽ आब सोम दिन आब अगला सप्ताहमे सोम मंगल बुध बृस्पतऽ ह हँ अगिला दिन भऽ गेलै तऽ ओइला बड़ा मोन खुश भऽ गेलैकि सर्दी एखन छै ने बड़ा बलए लागै छलै मोन आ तैऽ स आब लिखयके आदत सेहो छुटि गेल छै न लिखयके आदत
हँ लिखऽ मे दिक्कत भऽ जाइ छै।
अहु मे तीन घंटा तक लिखू मतलब बेसी लिखावट के रहै छै, त माता जोँ फेर इम्हर आगा बढ़ू तों तों मने लिखावट कम जतेह कम शर्ट भऽसकेएा से वैसे त आओर वेला लागै छै हमरा उपर तय पर से पंखो पंखो नहि छै हमरा ऊपर आओर छै क्लासमे क्लास सब तऽ बड़की बड़की टाके छै ने
हाँ तऽ बड़का बड़का छै हे आरके कॉलेजमे हाँ
तऽ हमरा ऊपर पंखा छै, मतलब पंखो नहि छै, आ तीन घंटा लिखु माथा एक त आओर सब छ न दी हाँ सर्दीमे एक तऽ ओनाहीं ओकरे माथा अन्दर से बला लगै छै मोन नाक बन्द लेकिन ई करियै की लेकिन ई भगवानके कृपासँ नीक भेलै जे ई तीन दिनके अगिला सप्ताहमे चलि गेलै।
हाँ हँ
हँ आओर सभ।
आओर सब ठीके हइ आओर नहेनाइ सोहेनाइ भऽ गेलै
हाँ से नहेनाइखेनाइ सब सबकछु भए गेलै हाँ से गोटके दिन बड़ी सबेर सकाल मारि दै छियै फेर उएह गोटके दिन मतलब एस- एकटा काज भऽ जाइ छै, तऽ कनि मन अलसिया जाइ छै से भऽ जाइ छै, सब दिन सब रंगके हाँ आओर की कहै छै, एखन तऽ तते रौद उगै छै जे
रौद तेज हो छै गर्मियो बड्ड भऽ गेलै या न
हूँ आ पानि के तऽ साफे नहि होइ छियै
पानि तऽ फेर वहाए दू दिनसँ कहाँ तीन दिनसँ होइ छै कहाँ ओहि दुआरे तऽ चारि बजे उठल छलहुँ हेँ पानि चलाबै लाए
हमरो माँ चारि बजे उठलै उएह तखन पाइपमे एकदम पूरा भरि-भरि कऽ पानि दैत छलैए, तऽ भरलकै पानि। चललैए, पाँच-छओमे एखन एखनो चलि रहल छै मोटर
चलिए राहल छै
तऽ हाँ बीचमे कनि ओना बंन्द भऽ गेल छलैय या फेर कए गोटा नहेबो केलकै
हूँ-ह हम तऽ उएह चारि बजेमे उठलियै चला देलियै राँ - के भरि देलियै हम अपने नहा तहा लेलियै या सुति रहलियै
ह-ओ हाँ तऽ एहन अफरात मतलब पानिके छै जे नहि भोरे करू तऽ फेर भ-
उठिके आदत नहि या तऽ हमरा तऽ नींद लागि जाइया माथ दुखा लागै याऽ हम अपन सुति रहलहुँ फेर
हाँ जे से पानि तऽ बरा गेलै ने
हाँ पानि हमरा पानि भरऽ के अथी हमरे रहैय या त हम घरमे ओना घरमे सब नहायए लेलकै हमरा पास सब उठले तऽ प बेरा- बेरी नहा लेलकै या
हाँ ओनाहूँ लोके कते गोटा उहाए तीन गो
हूँ हूँ
नहि हम हमरा तऽ आब एखन चचाजी नहेथिन अखलेश नहेतै आ हमर माँ हम हीं नहैबे तीन गोटाके मात्र आब भोरे आधा आदमी तऽ भोरे नहा लैत छियै पप्पा काजी भोरे गेल
हँ हुनकासभके तऽ भोरे जायके रहै छै ने
वएह सब लागल फेर
हुँ
हँ तऽ फेर उएहे स लागल मे के छओ साढ़े छओ बजे उएहे अथििय मे क हमहु दु बहिन नहा लेल सबेर सकाल फेर ई पानिान भरल रहल तऽ भरिो प आर कत क छै, ने पानि के पान जखन छै, तहन कोन छै, जले जीवन।
हू
हँ बकी नहेनाइ के तऽ भोट ओकरा धाव बे जाइ छै। हँ, नहि की जे बन एको बाल्टीन मे कोहना नाह लेबै भऽ जाइत छी जे आओरो कतेक काज भऽ जाइत छै ब बशरूमे मे कह पानि के अछिये एते आदमी आँ
ड्रमे भरिक रखलि छी
की कहलियै हँ हँ नहि होइ छै मतलब जेएहन, ह
उँ आवाज कटे छ हेलो हेलो फेर आवाज आऔर बिलकुल नहि आबि रहल छै बिलकुल भी नहि हेलो बिलकुल अवाज नहि आबै छौ हेलो हेलो हेलो हेलो धतौड़ी के की छै फेर कीजान गेलियै